छै
बढ़िआ वहाँ तू वहाँकेँ कि हाल चाल
हमरो छै बढ़िया छै कि सभ भऽ रहल छै
आइ कि हेतै आ एकटा लटारम वला काज हम
आ
शुरू कऽ लेलहुँ आब जखन शुरू आब खना शुरू करलहुँ तखन तऽ खतम करैए पड़त आइ मोन भेल गहूँमक रोटी के ने गहूँमक आटा के लोक रान कऽ कर रोटी बने।
बाप रे बा ओ तऽ बुझियो जे चाउरक रोटीके कान कटे या
ह
बड़ स्वादिष्ट होइ छै छै आ मोलायम जे होइए बूढ़ सूढ़के लेल तऽ ओ अति उत्तम छै आ बच्चा के लेलऽ
हँ पान नहि तऽ लेलहुँ आब तऽ हमरा लगैए जे आब आ बनो सकतै क नहि बनि सकतै लोकके खाय वला के तऽ निकेटा लगै छै बनौनहारके त
से तऽ बात ठीके छै।
आकाछपड़ान भऽ जाइए
चाउरे के रोटी यहा बनाउ खाउ मे कते मजा छै लेकिन बनेनिहार के तऽ बड़ आफत छी
बडा
ताहिमे जे कोई कहि दै छथिन जे कनि रिफाइन के कमे लगेबै तेल। तखन त ओ आऔर समस्या भऽ जाइत छै
हन समस्या बन।
आब घी कम लगेबै तखन त बड़ी काल बनतै
बड़ काले बनते।
ओ और समस्या भऽ जाय छै आब लोक अपन वजन दुआरे घी बड़ कम खाइया
बड़ कम तऽ खाइय लेकिन बनौनिहार के तऽ होइ छै ने हकनि नोर केना दैत छै
केना दै छियै कनैल जख
हुनका तऽ कि छै हुनका त माछ स्वादो लगलनिन वजनो कम रहलनि लेकिन बनौनिहारके त
बड़ समस्या भऽ जाइ छै सभसँ बढ़िआ तऽ होइ छै जे मोटका रोटी बना लिआ नून तेल कसुआ मिरचाइ।
ह ह
आ जो मूड़ भेटै
ह।
त मूड़ लऽ लियऔ
हँ कतेक नीक होइ छै या बारिश उखाड़ू आर खाउ
बाप रे वाह नहि पूछू आ आ मूरके तऽ बड़ अथी छै ने मूरक सागो अहाँ जे खाउ मोटे मोटे काट के हल्का। भुजि दियऔ बाह उसनलो बड़ नीक होइ छै नून तेल मिला कऽ अ फोरन दऽ कऽ भूजि दियौ तऽ ओहो
ब
सजमनि दय के लोक लऽ सक्स बनबै या ओहो अद्भुत होइए
ओहो अद्भुत नहि। आ ओहि पर आइ हम की केलियै ताहि भटटा के सन्ना बनबे ले भटा सूपकागतनी हँ त
आग आगक घूर मे
ह गर्मी ए गर्मी छै आ ताहि मे कहलथि क चूल्हे आई बनाओ गुुरमा
बाह ये
खायमे तऽ बड नीक लगैत छै लेकिन वएह
तहन ओहिमे टमाटर सेहो दऽ देबै
ओ अहाँ तऽ देखियौ घूम तऽ पानि आबि गेल काज लेकिन बढ़ि गेल
टमाटर जे दऽ देबै तऽ ओहो अहाँके स्वाद लऽ कऽ उड़ जायत आ ओहिमे ओहिमे पतरे पतरे अहाँके मूर काट के
ह
आ हरिहरियका का मिरचाइ
ह ह
माछ वला हुए तऽ अति उत्तम कागजी नेबो
हँ
ये खेड़हीक के उसना सेहो अद्भुत होइया
अद्भुत होइया एहि बेर गाम मे हम ओहो बड्ड खेलहुं
वाह
ना हँ
बढढ खेलहुॅं हेँ आ अपने होइ छै खेड़ही ओ जे तोड़िके केऽ अनै छलै आ ओ सुखाय छै तखने तऽ अहाँके ओकरा अथी कयल जाइ छै निकालल जाइ छै तऽ खेड़ अहाँके सुखायल रहबे करै छलै
हँ
ओकरा सीधे हल्का भूजि लियौ आ रातमे आ गर्मी से प्रचण्ड छलए ने जे ओहमे अहाँके तरकारी मे बनवयो मे बड़ा अशोककत लगे छै
बजार
तऽ वएह दऽ देलियै रहै आ उसना गेलै ओहमे सभटा चीज मिला दियौ
हरियरका मरचाइ, नून नेबो
जे प्याज खाय छै से प्याज दय छथिन जे मुर खाय छै से मुर जे येह नै पूछू
हम मुरके बड़ बनेने रहौं
एह आइ तऽ अहाँ सभटा विन्यासे सब निकाल रहल छी मूरक बरो अहाँके जे हाँसू से जे पतरे पतरे पातर होइ छै, ओह!
ओ अहाँकेँ कद्दू कस पर घसलाहा ओतेक बढ़िया नहि हैत
नहि हैत ओतेक नीक नै हैत
ओ ओतेक स्वाद नै लगैछै ओइमे
अखन तऽ उएह छै जे अपन समय के अनुकूल आब जे काज पर जाय छथि ओ की करथिन
दु साल सऽ तऽ हिनका सभके कहियो कालके तऽ हिनका सभके जे रहै छनि आदेश कि जे आइ सख कि आइ गिलकी भात बनाउ अल्लू सन्ना ओइमे बनाउ, ह
खिचड़ी जे नीक होइ।
कबी एह, बाप रे बाप
कोबी दऽ कऽ कोबी कऽ बेस तिनै हल्का, अथी जकाँ भूजि लिआ आ ओइमेक दऽ दियौ। हयिका मटर रहए त अतिउत्तम
घी आ जीर से खूब कऽ छैंक दियौ
अइ अहाँ नहि रह देब आ तेरपात सेहो दऽ दियौ ओइमे तेड़पातोके अपन मजा छै
अपने मजा छै।
एह नहि पूछू, ई सभ खेनाइ के आगा मे ओ पनीर आ आइ काल्हि जे लोक मिक्स भेज खैए लागऽ ले
ह ओइ सभके खतम
ओ सभ एकदम बेकार छियै, ओ सभ खायमे कहाँ नीक लगै छै
हमर जे विचार हुए हम तऽ कहबै कि जे आब भोजो भातमे एक दिन खिचड़िएके पटल कऽ दियौ
बड़ सुन्दर होइ छै तऽ
सभ सुरेक सूरेक खेता कियकि बहुत तौ के घर मे आब ई सभ चीज की कहै छै जे विलुप्त भेल जा कह छनि आ धिया पुता एहि सभ अपरिचित छी
आ ओहिमे जे सेकौआ पापड़ भऽ जाइ छै। आ देखियौ जे फायदा के फायदा भेल।
फायदा के फायदा भेल सुपाच्यके सुपाच्य भोजन ह
आ खर्चा कम भेल। इ आइ जे अखन जे भोज भात भेल ह से कि कहू भोज भात खेलहुँ हे आ दू दिनसँ छेरवाइ ढुकल अछि आब कहू ओ खा क कि भेलै फायदा आइ जे ई सभ खेनाइ खेने रहितहु त आइ पेट जे आगाँ बढ़ल अछि। ओहो अन्दर रहिते।
ह।
लेकिन कायल की जा सकैत छै
आ एहि शौखसँ ओना तऽ आब आम कचका आम बड कम छै
हँ
लेकिन तैयो आइ शौखसँ गरम मसाला भूजि केऽ आई चटनी बनेने छलौ
येह अहूँ कि
ह आइ जखैन आइ जखन खेनाइये खायब तऽ खाउ चटनी से स्टार्ट करू
आई की ओ चटनी बनाना
कनी मेठाँ तऽ भऽ गेल आब ओ कचका आम तोड़ू
ई कुपथ कीया केलौ कहु
की करबै जी जे छै ने जी अहाँके जे मरतो ककरो भेट नय रहि ते
केकरो से ककरो सम्बंध नय रैहितै
पेटे दुआरे सभटा छै
सबटा
लेकिन आइ पेट गड़बड़ो जे छएला से जे ओ चटनी के आनंद भेलाय
हँ हँ से तऽ होइते छै पेट तऽ पूरा खाली भए जाइ छै
की कहू आनन्द भऽ गेल
हँ नय नय ठिके
देखियौ आब जाय स पहिले हम एक बेर फैजली आमक झ खासहु खायब
वाह वाह आ यै खोजलीे झक्का खेना तऽ हमरा जमाना भऽ गेल खोजली आम के झक्का हमर जे मातृक ऐछि
खोजली नय कहै छैै यई फैजली
हमर जे मातृक अय ओतय फैजली आम बड्ड भेटै छै
बड्ड फैजली अछि फड़ल एखनो
फैजली होइ छै
बड्ड फैजली फड़ल छै गेल ब छलहुँ कलम तऽ एहिसँ दस पन्द्रह दिन पहिले हम बनेने छलौ झखा ओईमे ओईमे जे अहाँ जमैन दऽ दियौ
हँ
हरियरका मरचाइ गुड़ि दियौ तखन अहाँ अहाँके दोसर चीज खाइके मोने नय हएत
नय हयत
ओय आगा मे अहाँ सभटा चीज सेल अछि
तैँ तऽ हम कहैत छी हमर जे मातृक अछि मातृ के ओना मरैल भे। ओतऽ हुनका सभके हमर मामाजी सभके हमर मामाजी सभके कलममे फजली आम बड़ ओसभ कि करै छलथि कि सभ दिन साँझ के आबि जतै मतलब हमर माँ लग माँ ख लेल सनेशमे ओ फैजली आम ने नहि अबितथिन हमर पापा कहै छलखिन अपना त फिजली बड़ फरिते छनि हमरो जानपर कने छथि
हे आबेसे नै बुझलखिन। फजली आम कि आब। एखन आ।
जली आ कटहर फजली आह।
ए तऽ तखन ओहो आफदे ने यइ सभ दिन लऽ कऽ जेतै हतै तऽ ओ तऽ ठीके न
हमरा अजान पर कऽ द छथि पापा हमर भी छलखिन ओ तऽ सार बहिनो वाला सम्बंध छलनि। कहि दै छलखिन माँके भाय औत आ सभ दिन ग ओ फेजली आम आ कटहर लटकोने होता
अहे
हमर माँ कनी खराब लागि जाय छलनि कि एते बेचारा साइकिल पर आनल है अहाँ एना कहै छियै ओ हँ तऽ ओ कहै छलखिन जे
ने आम ने लोको तरसे या
एर से हमसभ देखियौ सभ चारू दिस सभ चलि गेलै आब ओके फजली बिचरे गेली। देखियौ खजली खोजली कह गेल ह
अहाँ सुधार नहि करितहुँ त हमरा लगैया ओ खोजलिये रहि जैतै
सएह त कहै छी उएह फैजली आम के झक्का पन्द्रह दिन पहिले बने छलहुँ बुझियौ जे एक अरिया बनेलहुँ छोट कि अरिया से खाय काल मे दू चम्मच रहल जी लब लब लब ओहि लऽ करिते अछि
करिते हैत करिते हयैत हमरा लभ लबा दूर त ने तऽ अहाँ कऽ काल्हि खाइये टा लेब
आब काल्हि आ पेट आइ हरहर करैय तऽ आब काल्हि खायब से जरूरी नहि छै आइ चटनी खा लेलियै न
हँ आ।
आ कएल काल्हि तऽ नहि परसू हम झक्का खेबे करब जमाइन। सभटा व्यवस्था कऽ के रखने छै
ओ कैामके
त आब कृष्णभोग हम कतहु
त अहाँ तऽ तेहन तेहन काज करैत छी कृष्णभोग के समय आबीत गेलै न
अच्छा ओ बीत गेलै
बीते